हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार
हँ आज कल खाना बनाय मे बहुत रुचि देखाबै छिये कल्हि जे फोटो भेजलियै ओ बहुत स्वादिष्ट लगैत छै कखनोहु सोचलियौ नहि जे अहाँ एतेक नीक खाना बना सकैत छी एहिमे रुचि केना शुरू भेल
बस धीरे धीरे सिखल लगलु पहिले तऽ ई सिर्फ चाय बनाएब अबैत छल एक दिन सोचलहुँ जे खुदसे किछु बनाबी शुरुआतमे बहुत गलती भेल मुदा आब मजा आबऽ लागल छै
राम बहुत तऽ ई खाना बनाय मे बहुत डर लागै छै कखनो नमक बेसी भल जाइ छै कखनो खाना जली जाइत छै एहि कारण रसोई से दूर रहैत छै मुदा सिखबाक मन जरूर करैत छै
शुरुआतमे सभके एकर मेहनत होइ छै धीरे धीरे हाथ साफ भै जाइ छै पहिले आसान चीजमे शुरुआत करू और रोज थोड़ा थोड़ा बनाबेके कोशिश करू अभ्यासोसँ सब सीखल जा सकैत छै
अहाँके सभसँ बेसी की बनाबैके पसन्द छै हमरा तऽ गरम गरम घरक खाना बहुत पसन्द छै खासके दाल भात बाहरक खाना स्वादिष्ट जरू होइ छै मुदा घरक स्व स्वाद अलग होइ छै हमरा दाल सब्जी या चूड़ा दही जेका सादा चीज बनाय नीक लगैत छै घरक खाना शरीर लेल सेहो अच्छा होइ छै साफ सुथरा रहै छै परिवार संग बेसी खुशी कहै खायमे अलग खुशी भेल छै
काल्हि ही हम मिठाइ बनाबयवालला वीडियो देखैत छलहुँ लोको बहुत सुन्दर तरीकासँ समझलो छै देखी के मनमे करैत छै जे खुद से बनाबी मुदा धैर्य बहुत जरुरी राखब होइ छै
हँ मिठाई बनाबै मे ध्यान बहुत देबाक पड़ैत छै थोड़ा गलती भेलतै स्वाद बदलि जाइत छै मुदा सही बनी जाय तऽ बहुत खुशी बैठे छै परिवार सेहो खुश भहि जाइत छै
हमरा लागैत छै जे खाना बनाबयमे प्रेम बहुत जरूरी छै जखन मनमे मनसे बनाओल जाय तखन स्वाद अलग होइत छै एहि कारण मां के हाथक के खाना सबसँ स्वादिष्ट लागै छै ओहिमे अपनापन रहैत छै
बिलकुल सही कहय छै खाना सिर्फ पेट भरबाक ले नह होइ छै एहि मे भावना सेहो जुड़ल रहैत छै जकर परिवार सङ्ग बेसी कइ खाइत छी तखन खुशी बढ़ि जाइ छै घरके माहौल सुन्दर लागै छै
कहली हम पहली बेर रोटी बनाय मे कोशिश कर रहलहु गोल तऽ बिलकुल नहिही बनल मुदा खाय लायक जरूर छै सब हमरा देखैके हँसत छन मुदा हमरा मजा आबि रहल छै
ई ते बहुत नीक बात छै पहिल बेर मे केकरो रोटी सही नहि बने छै धीरे धीरे हाथ चलय लगैत छै मेहनत जारी राखू एक दिन बहुत नीक रोटी बनाबे लग
हमरा सब्जी काटय बहुत कठिन लागैत छै सममे बहुत लागैत छै मुदा सभ एतेक जल्दी जल्दी सभ करैतैत छी एहि लेल हुनकर मेहनत आब समझमे आबैत छै रसोइके काम आसान नहि छै
बिलकुल सही खाना बनाय मे बहुत मेहनत लगैत छै एहि लेल घरक लोकल सम्मान करबाक चाही रोज स्वादिष्ट खाना बनायब आसान बात नहि छै धैर्य आ मेहनत दुनू चाहि
हमरा तऽ चाय बनाबै बहुत पसन्द छै खासकर बरसातमे गरम चाय पियैमे बहुत मजा आबै छै सङ्गेमे पकौड़ा भए जाइ तऽ बाते अलग बा एहन मौसम बहुत नीक लागैत छै
हँ बरसाात आ जायक मेल बहुत सुन्दर होइ छै परिवार स बेसी ते चाय पियब मे अलग खुशी भेटैत छै खैर छोट छोट पल जीवन के सुन्दर बना दैत छै यादगार बनिये जाइत छै
करैय मजा से बहुत सब्जी आनलहुँ सोचलहुँ जे आब घरक खाना बेसी खायब बाहर क त तरह-भुनल खाना शरीर लेल नीक नहि होइ छै धीरे धीरे आदत सुधारब ह आओर स्वास्थ्य अगर ठीक करब
सही कहै छी घरक सादा खाना सबसँ अच्छा होइ छै शरीर स्वासस्थ रहै छै ठीक छी जे बाहर के खाना कखनो कखनो ठीक छै मुदा रोज नहि खायकेँ चाही
हमरा लागैत छै जे खाना बनाय सीखय बहुत जरूरी छै आदमीके खुद से काम करेबाक रहबाक चाही जीवनमे कखनो अकेले रहबक स्थिति आबैय सँ आ सकैत छै एहि एहि लेल ई कला बहुत जरुरी बहुत उपयोगी होबै छै
बिलकुल सही खाना बनाबै मे जानब बहुत जरूरी छै एहि से आत्मनिर्भरता आबैत छै आदमी खुद पर भरोसा करए धीरे धीरे रसोई काम मजेदार सही मे लगैत छै
आहां सँ बात कहू हमरा सेहो सिखबाक मोन करैत छै आब डर कम लागैत छै सोचै छै जे छुट्टी के दिन मे किछु नया बनायब के कोशिश करब धीरे धीरे सब सीखि जायब
जरूर कोशिश करू शुरुआतमे गलती होइत मुदा धीरे धीरे सुधार भऽ जाइत मेहनत छोड़बाक नहि खाना बनाय मे बहुत आनन्द छै परिवार खुश होयत तखनो आहारो अच्छा लागत
खाली हम पहिल बेर खीर बनेबाक कोशिश कर लू दूध बहुत देर तक उबल बलैत रहै हमरा ल डर लागैत छै कि कही जली न जाइी मुदा आखिरमे स्वाद ठीक बनल घरमे सभ खुश भ गेलत
ई तऽ बहुत नीक बात छै पहिल बार मे सही बनी जाइ तऽ आत्मविश्वास बढ़ै छै खीर बनेबामे मे धैर्य बहुत जरूरी छै धीरे धीरे स्वाद ओकरो नीक होए लागैत छै मेहनत जारी रखल
हमरा तऽ मसाला मिलेबामे सभसँ बेसी दिक्कत होइ छै कतेक मात्रामे देब ई समझमे नहि आबैत छै कखनहु बहुत तेज भए जाइत छै कखनहु बिल्कुल फिका होइ जाइत छै एहि लेल अनुभव बहुत जरूरी छै
हँ मसाला संन्तुलन सबसँ महत्वपूर्ण छै शुरुआत में थोड़ा थोड़ा देबाक चाही बादमे स्वाद अनुसार बढ़ा सकैत छी धीरे धीरे जीव खुद समझे लागैत छै अभ्यास से सब आसान भ जाइत छै
हाँ काल्हि हम हमर तरकारी बनाइ सिखाइत रहै छै ओ कतेक छलीह हँ से जल्दबाजी नहि करब छै धीरे धीरे पकलऽमे स्वाद नीक आबैत छै सचमे ह् हुनकर अनुभव बहुत कामक छै
बिल्कुल सही घरक बुजुर्ग लोग लगे बहुत अनुभव होइत छै हुनका सभसे बहोत कुछ सीखल जा सकैत छै खास क ई खाना बनाबऽ मे पुरान तरीका कखनो कखनो सबस स्वादिष्ट रहैइ छै
हमर तऽ रसोई खुशबू बहुत नीक लागैत छै जखन खाना बनैत रहैत छै तखन पूरा घरमे अलग महौल बनि जाइ छै भूख अपने बढ़ बढ़ै लागत छै एहन समय बहुत जरूरी लागै छै
ऊ आ आम तऽ तो र खुशबू बहुत ही ताजा खाना के खुशबू सके आकर्षित करै छै एहि से घर मे अपनापन महसूस होइ छै कास कर जखन पूरा परिवार एक सनक खाय लेल बसति ओ पल बहुत खास होयत छै
हु हु काली हम आलू चोखा भी बनाबै छलहु बहुत आसान लागैत चरमोदा स्वाद अच्छा आबि गेल दाल भात सङ्ग खूब नीक लागैत छै सादा खाना कखनहु कखनहु सभसे स्वादिष्ट लगैत छै
सही कहै छी सादा भोजन में अलग सन्तोष होइ छी बहुत मसाला वाला खाना हर समय नीक नहि लगैत छै घरक साधारण खान शरीर लेल सेहो अच्छा होइत छै स्वास्थ्य ठीक रहैत छै
हमरा तऽ बरसात मे गरम खाना बहुत पसन्द छै बाहर पानि गिरैत रहैत और भीतर गरम भोजन एहन माहौल बहुत आरामदायक लगैत छै परिवार संग बैसलासँ खुशी बढ़ि जाइ छै
हूँ मौसम आ खानाके मेल बहुत महत्वपूर्ण होइ छै जाड़ामे गरम सूप आ बरसात में पकौड़ा बहुत अच्छा लगै छै छोट छोट चीज जीवनके सुन्दर बना दैत छै
यहि से आगा एलौ आब हम राखै छ हम जा तनि अभी आम खाइ
ठीक बातब